हलो!
हँ हेलौ! अवाज आबय ये। हुं, आओर की करै छि आहाॅं?
किछ नहि कऽरै छी, बैसल छी।
आओर ठीक छी।
हाॅं, ठीक छी।
हुँ, हमहुँ तऽ बनारस से बाजय छियै। नहि ओ अपने पैसा कर। कहलकै हँ।
बिहारमे
बिहार मे एना छै‌ हमर सीतामढ़ी, बट हम ओते केयो नहि रहे छै, सबगोटा ऐतय रहै छी, सात पीढ़ी सॅं बनारसे मे।
अच्छा! अच्छा!
ह, मतलब हमलोग के एजुकेशन वगैरह सब कुछ एतय से होइ छै। किछु नहि एखन जस्ट चाय बनेलहुँं हें, मम्मी हँ, अखने चाय बनेलहुँ, मम्मी के देलहुँ। आओर।
आओर घरपर सभ ठीक छथिन ने?
हँ -हँ, सभ गोटा नीक छथिन, अहाँके घरमे सब ठीक छथिन?
हँ- हँ सब ठीक छथिन।
सतरह सौ रुपया। ठीक हँ, कहाँ पे छै, अहाँके कहाँ पे छै घर? आ अच्छा! मधुु मधुबनी सिटीये से बाजै छी, कीओ उमहर गाम-ताम छथिन अहाँके?
कोन गाम छै उछाल।
उछाल केमहर पड़ोये।
ओना हमर गाँव चिताही पड़ैए, लेकिन चचरा उछाल लोक जादा एखन बुझै छै ने ताहि दुआरे चचरा उछाल।
नहि हम नहि बुझै छी, हमरा एना किछु बेसी तऽ गामोमे नहि पता, मतलब किछु-किछु पता छै, जेना बेनीपट्टी भए गेल, अच्छा।
हँ बेनीपटी आबै छै, फेर नरार आबै छै, फेर चचरा उछाल, चिताही।
अच्छा मतलब बेनीपट्टी तोरा से आगे-तागे छै की एम्हरे-उम्हर छै।
हँ बहुत आगाँ, बेनीपट्टीसँ।
हँ तब तऽ दूर हेतै।
हँ।
आ कहू अहाँ पढ़ाई करै छी कि बियाह भऽ गेल अहाॅं के।
हँ हँ नहि- नहि पढ़ाइ करै छी अखन।
अच्छा की ग्रेजुए हँ। चलू बड़ नीक बहुत अच्छा काज करै छी अहाॅं हुं। वाह टैलेंट छै अहाँके अन्दर, तऽ कला पेंटिंग मे बड किछ बनेने हैब। चलू अहाँ से कॉन्टेक्ट भऽ गेल, अब अहाँ से अहाँके उ दऽ सकैत छी ने ऑर्डर।
नहि एखन ओना सेल नहि होइत छै। एखन बच्चासभके ट्रेनिंग चलि रहल छै। छोट छोट बच्चाके। जे एफोर्ड नहि कऽ पबैत छथिन पैसा हुनका लेल।
अच्छा जेना केना ट्रेनिंग कराबे छियै, अहां ऑनलाइनो करा सकै छियै। ककरो अगर जेना अहां हुं, अहां जे कहलहुं पेंटिंग मे मतलब सब तरीका के मिथिला पेन्टिंग के
हँ मिथिला पेंटिंग भेलै, कोबर घर के जेना भेलै, अपना सबके मिथिलाञ्चल के प्रसिद्ध छै।
हुं हुं बहुत नीक छै तब तऽ अहाँके ग्रेजुएशन मे अहाँ कोन से मतलब स्ट्रीम से केेलहुं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से
हँ साइन्स सं।
साइन्स स खेलों, त बायो से कि मैथ से?
वायोसँ बायसँ।
अच्छा बड नीक छै तब आगे अहाँ की करबाक सोचैत छियै ग्रेजुएशन भऽ गेल तऽ?
अखैन तऽ छियै सोचै छियै कॉम्पीटिशन लाइनमे जाइके।
हँ।
हम नहि कर सकै छियै देखो साइंस से छ हम भी साइंस से छल हमर तऽ मैथ छले अहांके त बायो छै। तऽ अहाँ मतलब आगे कॉम्पटिशन वगैरह के करू बेसिकली अहाँ मतलब एक करबे करु अहाँ बैंकिंग तैंकिंग के भी कर सकै छी, साइंस वाला के ने बहुत चीजके बेनिफिट होइ छै। अहाँ साइंससँ सिविल अहाँ सिविल मे कर सकैत छी, अहाँ बैंकिंग कर सकैत छी। कोइमे भी अहां ट्राइ करि सकै छियै साइंसके बेनिफिट बहुत छै और एना जेना अहाँ बायो से केने छी न ने तऽ अहाँ की करू ने एकरो सबके अहाँ फॉर्म भर सकै छियै जेनााकि होइ छै ने प्रोडक्ट फूड फूडिंग चार्ज होइ छै तऽ ऐ सब मे कि अहाँ सब एकर सब के भी फॉर्म भर सकै छियै ऐ सब मे की होइ छै ने जेना पटना तटना तो भी भरि सकै छियै। लेडीज सबके ने एहिमे बहुत जरूरत होइ छै तऽ जेना हँ ई सब भी अहाँ भरि सकै छीै ने एऐ मे की होइ छै ने अहाँके बेसी समयके काज नहि होइ छै, दो घंटा गेलौं अ इन्सपक्शन गेलहु ओतऽ गेलहुं चेेक केेलहुं, सारा चीज बस इह सब करा के रहै छै दु घंटा ओकर बाद अहां के किछो नै, अहां के सैनिटरी गिफ्ट चलै छै आगे अगर अहाँ एजुकेशन करए चाहे छियै भी अहाँ कर सकै छी, ई सब अच्छा छै मतलब बेनिफिट त ओ सब अहाँ ट्राई करबै कि अहाँके नीक सब भऽ जायत।
नै नै एखन तऽ कॉम्पटिशन लाइन में जाय के छै आर छोट छोट बच्चा सब छै। लेकिन हुनको सबके देखनाइ जरूरी छै।
हँ नहि अहाँ नीक काज करै छियै अहाँ सिखाबै छियै अगर अहाँके पास देखो टैलेंट छै अहां जै मे अगर देबै छी बाँटे छी तऽ हम बहुत मतलब अच्छी बात छै अच्छा लागल अहाँ से बात कऽ कऽ आ परिवार मे के के छथिन अहाँके
मम्मी पाापा
मतलब आ अहां सब सबसँ बड़की अहीं छियैन, अच्छा सबसँ बड़के अहां छियै सब छोट भाय बहिन छैथ तऽ बहुत छोट हेथिन अखैन।
हँ छोट छै।
तहाँके बड़ा पापा चाचो सब छथिन कि बस अहाँ प
नहि पप्पा बड़का हँ, हँ पापा बड़का छथिन और हुनकर मतलब एकटा चाचा छथिन बस।
तो ओसभ बाहर रहै छथिन कि एतहि रहै छथिन सभगोटा। अच्छा ओ बाहर रहैत छथिन तऽ अहाँ कखनहु आयल छी कखनहु बन्द
नै हमसभ मुम्बइ रहैत छलियै लेकिन अखन फिलहाल गाँवमे शिफ्ट भऽ गेल छियै।
अच्छा कहाँ रहै छलहुँ बम्बइमे अहाँ सब, बम्बई मे कहाँ रहै छलहुँ।
भीमण्डी रहलहुँ। पहिले तऽ भीमण्डी रहैत छलियै तकर बाद फेर मारल चलि एलियै।
अच्छा अच्छा तऽ आब मतलब ओ पूरा परिवार, हँ हँ बुझलहुं आब मतलब पूरा परिवार सब अहां सब एत सिफ्ट भ गेलौं गाम मे।
नहि पूरा परिवार तऽ नहि कहि सकै छियै, हँ ओसभ छथिन हुनके सभ के लऽ कऽ त एलियै। दादी बाबासभ कोलकत्ता रहै छलखिन हेँ तऽ हँ तऽ फेर ओ सब मुम्बई कहियो गेलखिन नहि आब हुनका सबके हालत नहि छै जाय वला कलकत्ता ओ सभ कलकत्तामे रहि नहि सकैत छथिन। तै दुआरे गाँवमे सिफ्ट भेलखिन तऽ हमसभ आब केना रहतियै ओतऽ।
अहाँ के त चाचा एतऽ कोलकाता मे रहै छथिन।
नइ चचा कोलकाता मे नै चचा मुंबई मे रहै छथिन।
अच्छा अच्छा, मतलब अहाँ सब गोटा उम्हरे रहै छियै ने दादी बाबा ले अहाँ सब भी गाम आबि गेलियै।
हँ दादी बाबा बस रहै छलखिन है कोलकातामे। हुनकासभके नीक लागै छलनि हँ ओतय अपन घर छलैए सभकिछु छलैएा।
तऽ हँ आब जेना अपने हमरे सबके छै जेना बनारसीमे हमर पपाके भी। जन्म एमहरे भेल छै हम सब के व। ततेटा भऽ जाय छै गाम घर तऽ ठीक छै लेकिन जतेक एकटा जन्म भऽ जाइ छै ओ जगह। से जुड़ाव अलग भए जाइ छै हं अलग भऽ जाइ छै। से तऽ सही बात छै।
छलै नहि हिनका सबके की अपना। धरती पर अपन कल्चर मे अपन मिथिलाञ्चलमे जतय जन्म भेल अछि तत। तऽ रहू लास्ट टाइम अछि तऽ।
नहि से तऽ सही कहलहु ह ई बात के बहुत हम मानै छी। देखु हमर किछ छै ने कि हमर सभ। घर सभटा काज बनारसे से भेल छै उपनैन एकटा उपनयने भी होइ छै जे गाम से होइ छै। जेना हमर भाईजी के उपनैन भेले ने तखन हम पाँ। छे सालके छलहुँ तऽ हमरा ओतऽमे ओतेक बोध नहि छलै समझ नहि छलै। बुझलहु ने सबकिछ देखलहु नहि आ एकटा एक्साइटमेंट होइ छै कि देखयके मौका भेटे। त। ककरो हेतै तऽ देखऽ के एना मौका भेटे ओहि लए क खुशी होइ छै। हँ इएह सबके छैना कल्चर हमरो नीक लागे छै। हमरा एना मैथिली तैथली ती बाजऽ ही आबै छलै एक दू साल मे हम भी सिखलहुँं। कियेकी एम्हर बेसीे सब हिन्दीए बाजै छलखिन तऽ हिन्दीए सब होइ छलै बोल।
कल्चर अपन भाष एनाइ बहुत इम्पोर्टेन्ट छै एखन कराइमे।
बुझल ने दो दो साल मे मतलब लगभग हम सिखलहु। ई थोड़ा तखनो हमरा थोड़ा सा अहाँके टच मे यूपी वाला भेटत कियकि हम बनारस मतलब। एम्हर के थोड़ा टच छै हमरा अन्दर। मतलब प्रॉपर जेना अहाँ सबके छै ने ओहन नहि हेत हमर। भऽ जाइ छै जेाकि मैच अहाँके। नहि हँ जेना। हँ जेनाहा सबके छले आब हम सब के एते की छले ने आदत भऽ गेल। मतलब ने मम्मीओ पप्पा ककरोसँ भी सभसँ बात केलहुँ तऽ हिन्दीएमे बात केलहुँ। आओ सभ हिंन्दीमे बात कयेलक दादियो तक हमर हिंन्दीमे बाजैत छल।
नइ हमरासभके तऽ ई मना छलै घरमे हिन्दी बजनाइ। हिन्दी इंग्लिशके यूज नहि कोरके छै नहि त घरसँ बाहर।
हहाँ। र की एक मतलब वहाँ पर सब पीछे ने इना गाम घरमे कि होइ छै जेना बम्बो मे काली वाली सब छै ओतऽ खूब मैथिल के घर छै। दस घर रहै छै। एमर किछ एकटा अपनन रह छै बाकी सभ हमरार जतेक भी छै तन सभ यू पी ब्राह्मण छथिन तऽ रा सब के मैथिल बुझााय नई छै। त अपन सब छै की हँ वैऽह छै वजह छै हिन्दी ब उन उनलोक के न बहुत टफ लाइग जाए छै अपन सब के मैथिल हमलोग हुनकर बुझ सकले छी मैाय है भोजपुरी हुनकर हैं। ओसभ लेकिन ओ हमरसभके जे खकै छथिन ताहि लेल थोड़ा सा ओ भऽ जाइ छै। हँ तऽहाँके एजुकेशन सब बम्बई से भेल छै की एतऽ गाम से तना
नहि -नहि गामसँ भेलैय, लेकिन ग्रेजुएशन तऽ गामेसँ भेलैयै लेकिन ट्वेल्थ हम भेलै ओतयसँ
अच्छा! तऽ ग्रेजुएशन कोन से कॉेजसँ केलो वहाँ आर एन कॉलेजके ई केमर पढ़ैा मधुबनी मे अच्छा! आर के अलग छै, आ आर एन अलग छै?
आर एन अलग छैय।
अच्छा! दुनू अलग कॉलेज छै, मे पुछा द आर के अच्छा! आर के कॉलेज ब बड नाम लोग सुनै छै, ने आर के कॉलेज, आर के कॉलेज। तऽ ल हम बुझल नोकिया मते
आर एन छैे। आओर आर पी छै, सी वी छै।
त क्लास क्लास चलैत छलै, या केना करैत छलहुँ?
क्लास चलै छलै, हँ क्लास चलैत छै, रेगुलर क्लास चलैत छै, लेकिन हमसब जा नहि पबैत छलियै रेगुलर। तऽ, हफ्तामे एक बेर चलि जाइ छलियै।
जेना साइंस के छीय तऽ अहाँके प्रै्टिकल वगैरह के लि जाना जरूरी होैत ने? कियाकि अहाँके तो फिजिक्स, केमेस्ट्री, के साथ बायो के भी हयैत
नहि एक दिन मे कवर करबा दै छलखिन, ह हफ्ता भरि भर के जे रहैत छलैे ने से कवर करबा दै छलखिन हँ, कियाकि ओहो सब प्रॉब्लम बुझैत छलखिन हेँ न।
हँ, अखन जस्ट अहाँकेँ कम्प्लीट भेल ह, कि मतलब र बेसी फॉर भर ग्रेजुएशन के आके
हँ। आर सब कहु।
आँ
आओर सब ठीक ने
हँ- हँ सब बढिआ छै। ठीक छै ने ह तऽ अभी देख रथ यात्रा ऐसे शुरू भेल ह, त थोड़ा सा मौसम नीक भेल, अहाँके गाम में केहन छै? मौसम।
हँ।
कचरे के बराबर हम बात कहलउ।
एम्हर त एतेक गर्मी लागैत छै, बहुत धूप उगैत छै एम्हर, रौद उगैत छै।
हँ इम्हरो बहुत होइ छलए काल्हि तक, लेकिन ऐस जे रथ यात्रा उठल छै ने। एहिऐसे थोड़ा मौस त हमरा मन हो छल, बारिश नहि भेलैय, लेकिन ठीक छलै, धूप नहि छलै।
बारिश मुम्बई दिस एखन बहुत होइ छै, बुझ गाम घर के सबटा पईन उहे उमरे चलि गेल एम्हर सुइख गेलै, कते गर्मी लागे छै एम्हर।
ह अखन लागते नहि छै कि जुलाई चलै छै, ओ भी आ आधा जुलाई बीतै छै, तखन की हाल छै। अ त हमरा लागे छै, आखिरी मे बारिश हेतै। जब सावन एते, वएह सब काल मे जे शुरू भेलै तऽ, भेले।
बुझाईये सावन सब ने, मुम्बईए वाला लेल छै, अखन सबकछु छै, एम्हर किछु नहि छै।
ओ सब भी बारिश मागत- मागत थक गेल छैेकिन, जब भेलै तऽ डुबाइ देबे छथिन। बड ऊचे सिचुएशन ऽत के लेकिन अच्छा लागै छै बाजै छै त्य देखऽ मे। उमर के अहु के तऽ याद आ बैत हैत मुम्बई के। हँ नहि नहि से बात तऽ छै। मही जेना आ रहल त स्कुल के दोस्त सब हैत सभ एकटा। जुड़ाव होइ छै ओ सब नीक लागैत हैत ने। तहाँके भाय बहिन कतेक छोट छथीन मतलब अहाँ। आहांस कतेक छोट छथीन सब। छोट बहिन छथिन की भैऽ। अच्छा अहाँके बाद बहिन छथिन। अच्छा तऽ चल बहुत नीक छै तब तक नीक लागत।
नहि हम तीन बहिन छी पहिले हम छी फेर हमरा स तीन साल छोट हमर बहिन अछि फेर एकटा बहिन अछि फेर भैऽ। भैऽ सभसँ छोट अछि।
अच्छा केते साल के छथिन भैऽ।
नऽ सालके।
अच्छा तऽ त बड़ा नीक लागेत हैत। ह त समय होता ने अहींसब पढ़ा देबैत हुनका।
नहि।